ल कट गथि लिखा फिरसँ फोना ह
तब एक बार देखििय ने त मंगा ल हेलो हेलो अपनेके आवाज जाइ हइ ने
बोलो
एक बार तऽ अब देखियएहिप मंगाे अभी अब
न नेटवर्क अमित कुमार पिंकी कए लि पल्लवए तऽ है बोलू ने
अथी मतलब वॉट्सऐप वला जइए ने आ चेनलमे देखियै ने ओहिपर तीन सए साठि हइ ने तऽ हम तीन सए चालीस करवा देबै अपनेकेँ करबै बा एगो नहि तऽ हमर फ्रेंडके छियै ने ओ फ्रेंडो हमरा बोलै रहै कि कमसँ कम एक्ो गो त करबाओ बोले हमर मौसीके बेटी होगी ने ओकरा कहेंगे तऽ तुम बीसो रुपैआ कम करि देगी तब तऽ बोली बीस रुपैआ कम कर दिंगै